नमस्
हेलो
नमस्कार जी
हेलो
हेलो नमस्कार जी
नमस्कार-नमस्कार सब ठीक छै ने
की हँ सब ठीक छै, अहाँ सुनाउ की हालचाल
हँ हमरो ठीक छी। काल्हि रात्रि हम बहुत देर तक अपन भविष्यक बारेम सोचैत छलियै तऽ हमरा लगैत छछि जे अब केवल नौकरीक भरोसे बेसल रहनाय पर्याप्त नहि च अछि। जी किछु अपन व्यवसाय शुरू करबाक, दिशा सेहो सोचबाक चाही।
जी बिल्कुल सही सोचि रहल छी, कियाकि आजुक समय मे बहुत लोक अपन छोट-छोट विचार से व्यवसाय शुरू कर के, बहुत पैघ सफलता प्राप्त कर रहल छथि।
बिल्कुल-बिल्कुल सच कहू तो हमरा मन मे बहुत दिन सेहो ई विचार चलि रहल छथि जे कोनो एहन काज शुरू कय जाय जाइ स समाज के लाभ आ आर्थिक रूप स ओ सेहो विकास भय सकै।
ई बहुत सकारात्मक सोच अछि, कियाकि सफल व्यवसाय ओही लोकक होइत अछि, जे केवल पैसा नहि बल्कि लोक सबहक समस्या के, समाधान करबाक प्रयास करैत छथि।
बिल्कुल मुदा हमरा ई चिंता सेहो रहैत छछि। जे व्यवसाय शुरू करबाक, मे जोखिम बहुत होइत अछि। तऽ जे योजना सफल नहि भेल, त ओ आर्थिक नुकसान बहुत सकैत छि।
हं जी बिलकुल जोखिम तऽ रहैत अछि, मुदा बिना जोखिम लेल कोनो पेघ उपलब्धि प्राप्त करनाय स कठिन होइत अछि। तैं तैयारी मजबूत होइबाक चाही।
बिल्कुल कलिए हम इंटरनेट पर बहुत रास सफलता उद्यमीक कहानी पढ़ेलुओ जाहि मे अधिकांश लोक, बहुत समस्या परिस्थिति सँ शुरुआत कैन छलाह।
हँ ओ कहानी सबक सबसँ महत्वपूर्ण बात ई छल जे ओ लोक कठिन समय में हार मानि क बैसल नहि, बल्कि लगातार प्रयास करैत रहलऽ।
बिल्कूल-बिल्कूल, हमरा लगैत अछि जे व्यवसाय शुरू करबाक सँ पहिने बाजारक आवश्यकता आ ग्राहकक सोच केओ गहराई स बुझनाय जरुरी अछि।
जी बिल्कुल ज ग्राहक जरूरत बुझल नहि जाय त व्यवसायक सफल होबाक सम्भावना बहुत कम भय जाएत छछी।
बिल्कुल सच कहु तो हमरा डिजिटल क्षेत्र मे व्यवसाय शुरू करबाक विचार बेसी आकर्षित करैत अछि। कियाएकि भविष्य मे एहि क्षेत्रक सम्भावना बहुत पैघ दिखाई दै अछि।
ई बहुत नीक विचार अछि विशेष रुप से आजुक समय मे ऑनलाइन प्लेटफार्म और डिजिटल सेवा सब तेजी से बढ़ि रहत अछि।
बिल्कुल मुदा एकटा सफल व्यवसाय लेल केवल विचार पर्याप्त नहि, बल्कि अनुशासन निरंतरता आ धैर्य सेहो जरुरी छै।
हाँ बिल्कुल कियाकि अधियांश व्यवसाय प्रारम्परिक समय मे बहुत चुनौतिक सामना करैत अछि।
बिल्कुल कल्हि हम सोचै छलि जे प्रतिदिन किछु घंटा व्यवसायक योजना पर काज काएल जाय तो धीरे-धीरे एक मजबूत आधार तैयार भय सकैत छी।
हाँ पैघ सफलता अक्सर छोट-छोट नियमक नियमित प्रयासक परिणाम होएत अछि।
हमरा लगैत अछि जे व्यवसाय शुरू करनिहार व्यक्ति सेहो सिखबाक प्रक्रिया कखनो बंदी नहि करबाक चाही।
सही केहलै जी कियाकि बजार, तकनीक और ग्राहक व्यवहार लगातार बदलैत रहैत अछि।
सच कहु तो हमरा भीतर एक सपना अछि जे भविष्य मे एहि कम्पनी बनाउ। जे बहुत लोक के ओ रोजगार सेहो प्रदान कैर सकै।
ई सपना बहुत सुन्दर अछि कियाकि सफल व्यवसाय केवल मालिक नहि बल्कि समाजक बहुत लोकक जीवन बदलैत अछि।
कल्हि हम एक विचार पढ़लु। ज अहाँ अपन सपना पर काज नै करब तऽ ओ दोसर के ओ अहाँ से ए अपन सपना पूरा करबाक लेल नियुक्त कए से
ई विचार वास्तव मे बहुत प्रेरणादायक अछि। ओ कार्य करबाक प्रेरणा दैत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे योजना निरन तर मेहनत आ ढेरे सन कोनो सेहो व्यक्ति अपन व्यवसाय से अपना पूरा करै सकैत अछि।
जी बिलकुल औ जो सिखबाक इच्छा जीवित रहत त असफलता सेहो सफलता दे एक महत्वपूर्ण कदम बनि जाय।
सही कैहलियौ। सफल व्यवसाय क यात्रा केवल पैसा कमाबा के यात्रा नहि बल्कि समस्या, समाधान, नवाचार, आत्मविश्वास धैर्य आ समाजके सकारात्मक परिवर्तन बनबाक लेल। प्रेरणादायक यात्रा होइ तऽ।
जी जखन कोनो व्यक्ति व्यवसाय शुरू करबाक निर्णय लेैत तखन ओकरा केवल ऑप्शन नहि, बल्कि अनेक चुनौतीसभक साम्हा सामना करबाक लेल सेहो तैयार रखबाक चाही
बिल्कुल, किएकी प्रारम्भिक समयमे ग्राहक क बनाये पूँजीके व्यवसाय करनाइ आ बाजारमे पहचान बननाइ। बहुत कठिन काज होइत अछि
हँ सच कहू तऽ बहुत लोक केवल चुनौती देखि डरी जाइत छथि अ शुरुआत करबाक साहस नहि जुटा पाय छथि
हँ, मुदा हमरा लगैत अछि जे असली अन्तर ओही। लोक सबमे होइतइत छै जे डर होइला भादो पहिल कदम उठाबैत अछि
बिलकुल य कि सफलता सदिखन साहसी लोकसभक पक्षमे रहैत अछि
बिल्कुल, काल्हि हम एक सफल उद्यमीक इंटरव्यू देखलियौ। जे कहै छलए जे हुनकर पहिल व्यवसाय पूर्ण रूपसँ असफल भऽ गेल।
मुदा सम्भवतः ओ हारि मानिके बैसल नहि होइत।
बिल्कुल नहि, ओ अपन गलतीसभसँ सीख लेली। आ दोसर प्रयासमें बहुत बेेघ सफलता प्राप्त करैल
ई बतबैत अछि जे असफलता अन्त नहि। बल्कि सीखबाक एक महत्वपूर्ण अवसर होइत छै।
बिल्कुल। सच कहू तऽ व्यवसायमे धैर्यक महत्व बहुत बेसी होइत छै। किएकि परिणाम तुरन्त नहि भेटैत अछि।
हँ बहुत रास सफल कम्पनीसभके मजबूत बनबामे बरसो लागल अछि।
हमरो लगैत अछि जे व्यवसाय शुरू करनिहार व्यक्तिके ओ अपन समयक सही उपयोग करबाक कला आवश्यक आबकै चाही
बिल कुल समय प्रबन्धन बिना कोनो लोप्त समय पर प्राप्त करनाय कठिन होइत अछि
सही कहियौ छोट शुरुआत व्यक्ति से व्यक्तिके अनुभव दैत अछि आ जोखिम सेहो कम करैत अछि
बिल्कुल, जे ग्राहक सन्तुष्ट रहत तऽ व्यवसाय अपने बढ़ैत रहत।
हमरा लगैत अछि जे ईमानदारी आ गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देबाक चाही।
हँ, किएकी अल्पकालिक लाभ। लेल गुणवत्ता सँ समझौता करनाइ भविष्यमे नुकसान। पहुँचा सकैत अछी
कल ही हम एक विचार पढ़लू हाँ व्यवसायमे लाभ ग्राहकक सन्तुष्टि। सन्तुष्टि केल परिणाम होइत अछि।
ई विचार वास्तव में बहुत गहरी बात कहैत अछि।
सच कहू तऽ हम चाहैत छी जे- भविष्यमे एहन व्यवसाय स्थापित करी, जे नमाचार आ गुणवत्ता लेल जानल जाइ।
ई बहुत उत्कृष्ट लक्ष्य छी। ओ जो अहाँ निरन्तर सिखैत ओ मेहनत करैत रहब, तो अ- अवश्य सफल होयब्।
हमरो विश्वास अछि जे, सही सोच अनुशासन, आ लगातार प्रयास से कोउनो अपन वास्तविकता- मे बदलल जा सकैत अछि।
सही कहलिऐ जी। व्यावसायक यात्रा केवल लाभ कामयाब पक- नै बल्कि धैर्य, नेतृत्व, नमाचार, समस्या, समाधान ओ निरन्तर- आत्माविषायक एहन विद्यालय अछी जतैय प्रत्येक दिन किछु न किछु सिखबाक अवसर भेटैत अछि।
बिलकुल बिलकुल‌। जतेक समय व्यवसायक बारेमे- पढ़ै छी ओतेक हमरा बुझाइत छै जे, सफल व्यवसाय केवल उत्पाद बेचबाक नाम नय बल्कि- लोकसभक विश्वास जितबाक नाम होइत अछि‌
जी, कियाकी ग्राहक एक बार समान खरीदे सकैत अछि, मुदा विश्वास बनला बाद ओ बार-बार बापस अबैत अछि।
बिलकुल। सच कहु तो- आजुक प्रतिस्पर्धा समय नै केवल- सस्ता सामान बेचबाक, ससफल प्राप्त करनाइ कठिन रहि गेल छै।
हँ आब ग्राहक गुणवत्ता सेपा आ भरोसा सब चीज पर, ध्यान देत अछि।
काल्हि हम एक व्यवसायिक पुस्तक पढ़ि रहल छलु, जाहि मे लिखल छल जे ग्राहकक समस्या बुझनाइ, सफल व्यवसायक पहिल कदम होइत अछि।
ई बात बिल्कुल सही अछि, कियकि जो समस्या बुझब नहि तऽ- समाधान कोना देब?
बिल्कुल हमरा लगैत अछि, जे व्यवसाय शुरू करनिहार व्यक्ति के लगातार बाजारक बदलाव पर नजर रखबाक चाहि।
हाॅं जी बिल्कुल। कियाकि दुनिया बहुत तेजी से बदलि रहल अछि। उचित समाचक, समयक सङ्ग नहि बदलैत अछि, ओ पीछे छुटि जाइत अछि।
बिल्कुल। सच कहू तो तकनीकक व्यवसाय लेल एक पेघ अवसर बनि गेल अछि।
हाॅं, इंटरनेट आ डिजिटल प्लेटफॉर्म कारण अब छोट व्यवसाय स लाखो ग्राहक तक पहुँचि सकैत अछि।
काल्हिये हम सोचै छलु जे भविष्यमे कृत्रिम उद्यमिता आ डिजिटल सेवा क्षेत्र मे बहुत पेघ अवसर उत्पन्न होइ।
ई बात सही अछि। ओ चीज लोक समय रहिते सीख लेत, हुनका भविष्य मे बहुत लाभ भेटत।
हमर लगैत अछि, जे व्यवसायके सदिखन विद्यार्थी बनल रहबाक चाहि।
जी बिल्कुल। किएकि सिखनाइ बन्द भेल, मतलब विकास बन्द भेल।
बिल्कुल-बिल्कुल, सच कहू तो बहुत लोक सफलता चाहैत छथिन। मुदा सफलता लेल वास्तवमे अनुशासन पबनै अपन नहि चाहैत छथिन।
हाॅं जबकि सफलता, ओ अनुशासक सम्बन्ध बहुत गहरा होइत अछि।
बिल्कुल, काल्हि हम एक प्रसिद्ध उद्यमिक बात सुनलहुॅं। हर दिन हुं सुधार भविष्यमे पेघ बदलाव आबैत छथि।
ई विचार व्यवसाय आ जीवन दुनू पर लागू होइत अछि।
हमरा लगैत अछि, जे टीम बनवनाइ। सेहो आवश्यक महत्वपूर्ण हिस्सा होइत अछि।
जी बिल्कुल। किया की, एक व्यक्ति सब काज अनेको नहि कर सकैत अछि।
सच कहूं तो एक मजबूतो टीम, व्यवसायक गति आ गुणवत्ता दुनू बढ़बा सकैत अछि।
हाॅं, ओ अच्छा नेता ओ होयत। अछि जे, अपन टीम के प्रोदित कर सक